हेलो।
की हाल यौ अभाइ बाबू?
राधे राधे यौ।
राधे -राधे! की हालचाल ये?
की हाल चाल, बढ़िआँ यऽ, अपन कहू?
ठीक यऽ, केहन रहलै, अभी पानि- तानि तऽ पड़ै हैत गाँवमे?
ह यौ पानि -तैन तऽ पड़ैए, भोजके जोगाड़ करू ने मरदे भोज हहरि गेलियै।
रोज एक दिन गनही एहिठाम होयत ने यौ।
हयत तऽ मुँसँ हैतत, भाँज लगेैम्हर इमहर- उम्हर घुमबै हाथ -ताथ लारबै तहन ने हयैत।
हम तऽ आबि गेलहुै बम्बइ, ताहि दुआरे हम नहि लगा सकै छी। बम्बइ ह अगला महिना तहि दुआरे अही तै छोड़ि देलहु खाउ, अकेले मे जते खायब।
अच्छा! अच्छा! बम्बई कहिया गेलियै?
ये महिना पद्रह तारीख के।
ओ।
हमरा कनिटा काज रहै।
कहिआ गेलियए यौ, बम्बइ अहाँ गेलियै कहिया?
छओ तारीखके।
छक देलियै रहे।
अच्छा छ जूनके।
ओ।
कनिटा रहै एकटा काज बम्बइमे तै दुआरे गाम, गाम घरके बतबियौ की नया ताजा कोनो
घर तऽ गाम घर बढ़िए ये आब देखियौ कीे होइ छै, मेघ देखियौ ने। ओ रचना फोन करैये, अमजनिया के कब्जा, म उठेबै कि बर, तें तऽ कहलहुं। आ और सब कहियौ
और सब ठीक ये, किछु कहियौ गाँव घर मे पानि तानि, धार देखै ले गेलियै यौ।
धार हम गेल रही देखै ले धार तऽ मस्त फूलै ये। धार, धार बढ़ि रहल ये कड़ा से।
तब तऽ मछलियो सब मरै हैत।
अहा मस्त, पोठा, रेबा दरही सब मरैये। आइयो लेलहुँ दु सेर माछ।
दू सेर?
हम तऽ ओहिसँ कम नहि लै छी, महिने दिनमे खायब तऽ दू किलो तीन किलो लेब। तीन सौ आजुक खर्चा अछि सांझ तक।
भरिपेट खाउ ने।
हं जा तक थाकि ने जाय खड़हु सब
आ।
आह।
हे यौ अहाँ जे दिल्लीमे रहै रहियै
हुं।
ओतुका किछु बतबियौ ने हमहुं दिल्ली, अगिला ट्रिप हमर दिल्लीये के ये।
माम मा मा अहाँ कतहु नहि टिकै छियै, बम्बइ गेलियै ओतऽ सं किया दिल्ली जेबै यौ? अहां गुजरात गेलियै अह अहाँ गुजरात गेलियै ओतय सँ भागि के चल एलियै, गुरुगांव गेलियै ओतय से भागि के चल एलियै, आब दिल्ली जेबै?
तें ने पुछलहु दिल्ली के केना की रहै, अहाँ तऽ गेलियै ये, रुम
दिल्ली, देखियौ दिल्ली है दिलवालों का, एक नम्बर जगह ये गरीब से गरीब के गुजारा छै, अमीर से अमीर के गुजारा छै। हम तऽ कहब क कतौ नहि रहु बिहार आबु आराम से भोज भात होइते रहै छै, हाल पैर लारू इमहर उमहर करू हल्का फुल्का कमाऊ मस्त से जीबू बिहारमे। हँ ढेरी मोबाइल सबसँ इनकम सोर्स छै। दिकत नै छै आबू बिहार आ मोबाइल चलबै छी फोर जी, फाइव जी सेवन जी तऽ कोन दिकत छै। हुं।
एहि बेेर बम्बई आयब आ रहि ने सुनियौ ने बम्बई जे आबै रहियै फेर बड़ा गड़बड़ लागल, दिल्ली बम्बइ गर्मी मे कटबाक रहे आ टिकट तऽ रहै स्लीपर मे एसी मे रहै नै त स्लीपर में की भेले हमरा पर एकटा महिला आबि के बैस रहल नबके महिला रहै
हँ।
ऊ आबि कऽ बैइठ रहलै, ओकऽ जेनरलके ओकरा टिकट रहै, हमरे पर बैइठ रहलै।
आउ।
किया बैठ रहला हमरा पर? कहलकै जेनरल मे ततबै अइ बेर अकेले छियै, कियो गार्जियन नैय छै। तई दुवारे ऐते बैठा दिया हमरा।
तऽ कहलक नैय हमही तोरा झलकलियौ गार्जियन तोऽर?
नैय कहलकैे कहलकै नैय अहाँके पर खाली रहैऽ न? हमरा बैग तऽ रहै नै, एकेटा लटकाबै वला बैग रहै। तई दुआरे हमरे लग आइब कऽ बैठ रहल, लेकिन ओ पा उमरे आल में उतैर गेल।
ओ, कत्ताऽ उतरल?
पंडित दीनदयाल नैय अइ? बनारस, मुगल सराइ जकरा
मुगल सराय, हॉं, नैय- नैय ठीक याऽ, पंडित दीनदयाल कहियौ ठीके यैऽ। अऽ-ह-हँ। अच्छा, तऽ ऊ ओतै-ओतै उतैर गेल, न?
हँ, कनिये दूर चलल, तऽ उतैर गेल।
चलू समाज सेवा केलौं, बढ़ियां गप्प छै।
हे यौ अमित बाबू की हाल यैऽ यौ? ह
अमित बाबू अमित बाबू तऽ की कहब? एखने गेल रहैय, एखने कने पूरिया खाकऽ गेल यैऽ।
ओ ऐऽल रहेऽ अहॉं लग?
हॉं, ऐल रैऽ अखने पुुरिया खायकऽ गेल यैऽ।
हॅं, हूनकर हिन्दी हैबी हेतै।
ककर, अमित बाबू के?
आँ?
हँ, लड़की जे देता, ओहो एकदम फिट रहथिन। हुनको टेढ़ चैल जेतै, कते सुन्दर लड़का छै, होनिहार लड़का छै।
हँ ओ तऽ छै, कैमरा बुक करत अहेंके न?
हँ तऽ कैमरा बुक करब पइले बियाह हैत कतौ तब न?
बिआह तऽ भैऽ गेलै कथा, सुनलियै तिलक सब गिन देलकै यैऽ।
तन तऽ हमर उधारी कियैऽ रखले यऽ जहन तिलक देलकै?
अरहाइ लाख एगो ग्लेमर देलकै यैऽ यौ।
आना अठारऽ उन्नैस हजार टका हमही ललेबै, गलैमर
हिऽ-हिऽ-हिऽ।
उगल्-उ गलैमर लऽ की करतै यौ? पल-पलेश्वर मतलब ओ प्लेस्वर चला रहल छै, आ ग्लेमर देतै ओकरा?
हँ मंगलकै, कहलकै अई बेेर हीरो के गाड़ी लेब, हम बजाज के गाड़ी हमरा नैय नीक लागैया।
अच्छा
लड़की लड़का तऽ छै सोहना टाइप के, कहलकैे
कमी नैय छै, नैय बुझलियै लड़का में कोनो कमी नैय छै, एखैन तुरते भाँग खैऽ गेलै यैऽ। हां, लड़का में कोन अहऽ
यौ अहाँ हम ने जानै छियै, अहाँ हम जानै छियै ने? बाहरी त नैय न जानै छै, बारी
ये भेल गेल सबसे?
पर्सनलिटी देखै छै, दाँत रंगल बाल एते थुन कट राखले छै तऽ ओकरा आओर की चाही।
लड़का मे कमी थोड़े छै, एक नम्बर सोना लड़का छै। भरि दिनमें बीस तीस- पुुरिया दाल गुड़का खाइत खा लै छै, कहुना अपने कमाई ने खाइ छै यौ।
हँ -हँ ओ तऽ अपने बल। छै, अहाँ जे अठारह उन्नैससियै तऽ ओकरे ने करेबै।
हँ तब कहहिे ने कहबै तब करा कहबै।
पूरियएके ने कहै हेबै पूड़िएके ने रहै हैत।
हँ तो हमर जे काज करै ओ कैमरामे। तऽ ओ एको टका लए नहि सकैएा ओहिस बेसी ओकरा हम खुआ द ओहि बेसी ओकरा हम खुआ दै छियै जे बादमें
दुनू तरफसँ आहां फायदा लए लै छी ने। बौआ।
हँ- हँ तऽ एक टाका एक टाका पूुरियोमें कमेलहुँ।
अहाँ गेलहुँ कि नै नब टोल।
नबटोल हम जा के कि करब, सब एते या बाल सैर हमर रहिय दिल्ली में।
कुमारि नै हइ यौ?
नै- नै हम- हमर कनिए दूइए बहीन रहए अपन गेल उ।
तब कि करबै जाय के हम।
हू।
तऽ ग जेबै कनि गणेशी एहिठाम गेलियै जिज्ञासा करैेल कि ने?
गणेशी अयठं गेलहुँ देखियौ केना पाइन पी ई सभटा पानि छूदहर आयल रहै केओ सभटा। अथीबा पाइन पी गेल, हटाई देलक हमर त।
सबटा हमर पाइन बिसलेरी पैकेट वाल पाइन सठा देलक तै।
के रहै एहन छुतहर यौ।
जाय एमहर हम कने घर गेलहुँ सबटा पाइन पी गेलय।
पाइन दिल्ली में ने दिक्कत रहै यौ गाँवमे दिक्कत भए गेलै पाइनके।
न एमर दवा ओ आयल रह गाड़ी वालला मोटरथी के पाइन रहे मोटर कि कहै सप्लाई वला अथि बला पाइन हं, ओ फिल आई काल्हि तऽ सबटा अदला पाइन फिल्टरेवला होइए एकर लेकिन तैयो की करबै फ फ्री में भेटल तऽ लए लेलहु, देलक एक आदमी ओहो देखै छियै सैठ गेल। केने छूतहर आयल रहे, लै लेलक पाइन सबटा पी।
कि नै।
नैह हमे कोई बेर नहि पिलहुँ, एखन कूरा करबे करतियै मुँह गुलसँ मुँह धोतीय ने।
आओ।
ता देखई छियै सठोल।
अच्छा पाइन हम मँगबा दैछी कहियै
फोन करयो ने ओकरा शंकरके कहियो
मित -अमित बाबू कहैत छी।
अच्छा कहियौ ककरो कहियौ हमर के छूतहर रहै सब त सबटा कुरे मे हमर पाइन सबटा पी गेल बुझियौ। फेक देल कुड़ा कैड़ कऽ ए?
देखलौ रेहा तो हमरा फोन केलक रेहा तऽ कहलक पाइने नै छै ओकरा लग।
पी गेल छुतहर केना रे पी गेलै उ तऽ पी की देतै कूड़ कर फेेक दै छै।
हे यौ एकाशा नोत देब तऽ जेबै की नेै भोज खाय लए।
मर आइयो हम रहियै जोगार मे सतलहन आइ रहियै न। सतनहनोमे हमरैयै ते देबे ने केलक तऽ।
हूँ एका जेबै नोत देतै।
खूब जेबै द देत तब ने।
भात खेबै पुरी?
जे खुआबे ओकर इच्छा छियै।
नै सेएह कहलकै हमरा ओकर बेटा एकावनटा एकासो दिन हम खुऐबै ब्राम्हण के। पन द्वार पर
हँ तऽ चुइन- चुइन के दहक ने हमरा सबके।
हँ अपने अंही सबके देत ने एने बुड़बा सबके नहिए ने देतै।
खाली छोड़बाक के दहक माछो, मौस मे दिहक।
हँ ह हँ इ कहिए देबै इ एकाशामे ओहो दिन खेबो।
आ देबो किया ने।
चैल के एब सैयद पच्चीस तारीख के छि।
बाहग गाँवमे रहै छीयै हमसब टेड़ी अहाँ सबके।
नै ओकर बेटा हमरा फोन कै देल पुछैत रहेया ने केना की इ उ अगरम बगरम।
आच्छा
सएह हमरा जानकारी या से भैया। तत तत हेतै केना?
आ देखियौ ने के छूतहर हमर सबटा पैन पी गेल सबटा फेेक देलक कूड़ा कऽ के? बुझिए एखने एखने हम पैन भैरकऽ अनलौ। शंकर के अथी से फिल्टर से ओ छुतहर एल कुड़ा कऽ के फेेक देलक सबटा हमर। पाइन
बुझलक बाबा एक रती ओमहर गेलियै सबटा पैन हमर पी गेलै।
बारिसो भेलैए यौ पाइनक कोन अभाव छै यौ।
हुँ। की करियै हँ छै तनिटा छै।
चलबे दिल्ली यौ?
दिल्ली हम रिटैर भऽ गेलौ।
आब नै जेबै।
नै आब एतेै कैमरा- तेमरा के काम अपन करै छी।
घुमै फिरै लए तऽ जा सकै छियै?
घुमै लए घुमै लए तऽ हम हमर भैया दिल्लीए मे या तऽ घुमै फिरैमे दिक्कत थोड़े छै।
तए ने भैया लग आहाँ घुमै फिरै लेए जाय सकै छी आब। भतिजी सबके शादी जउ गाँवमे नै करत ओम्हर करत?
ना, ना, ना, ना ओकर हमर बतीजी के शादी के तऽ अलगे डिमाणंड छै।
कि गामे मे
गाँव मे ओहिए पुरनका हिसाबसँ।
पुरनका
ओ डोली जे तैयले नै-नै ओ सब- सब
कहार बला कहलक हम जे जेएब से गाड़ी रहत दूर कहार पर जैब छिटामे बैठके हँ।
सब अथी कहार पर।
ह।
आ गाड़ी रहत तब गाड़ी पर बैइठ रहब।
ए यौ ललूआ के देखलो छियै कतौ। भेटो भेल रहऽ फोनो तोन केलक यऽ।
नय ललुआके फोन केलक रहे कनी देर पहिले कहलकैय गब्बी में छी। हँ तऽ पता ने गब्बी हैल कि नय ऐल। हँ आय नह देलकैएा त फोन केलकै रहे कि नावके किछ दैए देबै यौ सर।
अच्छा नावके देबै परतै।
हँ किछ ने किछ दिअ पड़तै।
नाव आब के टपै छैय अपना सब त नवेटोल घुइम जाइ छियै त नावमे के टपतै आब।
नय जे चलल हय ओकरा चलना चाही दस भीर
के रामा। अच्छा आ सब।
करब।
ठीक छैय, ठीक।
ठीक।